राधे राधे की करै छै?
हम ठीक छि तु कि करै छै
किछ नए बैठल छियै
खाना पीना
हँ खाना पीना भेलै तोहर भेलौ
हम तऽ खा लेलियै नास्ता के लेल।
कथि कथि नास्ता केएला
बिस्कुट चाय
आरो मम्मी पप्पा ठीक छौ
हँ ठीक छै
ओ आ मम्मी की करै छौ
मम्मी अभी बाहर झाड़ू मारय छथिन।
ओ तू किया ने मम्मी के मदत कऽ दै छही
हम बढ़ैत रहियै नास्ता करके
ओ की पढ़ै छलए
हे संसाधन के बुक
संसाधन
हँ
अच्छा संसाधन केकरा कहै छै संसाधन केकरा कहे छै संसाधन के परिभाषा संसाधन के परिभाषा
आस पास के प्रमुख चीजों को संसाधन विशेषताः सरकार के द्वारा किछु किए जाय
ओ चल बढ़िआँ छौ आरो कोन कोन विषय पढ़ै छैही
अभी त खाली रीड बुक के रीड करै छीय
रीड करै छै बुक के
हँ अमे्पॉट खोज खोज के लिखाइ छियै
आ कोचिंग मे सर से पूछै छैही कि नय
हँ ये पोछै छियै
कथी कथी पूछैय छही
यए पॉइंट बना कऽ लऽ जाइत छियै, फेर क्वेश्चन-आंसर दैत छथिन सरजी, तऽ नहि आबैत छै। सरजी स पूछ लै छियैन
अ तऽ संस्कृत से पूछै छहि कि नै
संस्कृतोइ सप्तामे दुबार पढ़ाइ चलै।
दुबेर
हां
अ अरे बौआ मैथ के कोसचन बनै छौ
हाँ बना लै छियै
बनबै छहि
हां
ओ चल बड़िया छौ भने बना लै छहि आ फॉरमुला सब याद करै छहि ने
हाँ याद करै छियै
आ परिमेबला जे कहने छलियै से परिमेबला
परिमे संख्या बला और फरमुला सब सब लिख लेलियै आब याद करै छीय
उ तऽ परिमय संख्या फॉर्मूला भेबे केलै फर परिमय होय छै, हल जेना होय छो उदाहरण, उदाहरण मे समझल जाय छै परिमेय ओ दिया कहै छियौ। वाएह से मतलब मैट्रिको के कोसचन जे बनेभी तऽ परिमेय वला कोस चन एतौ।
अच्छा।
आ कि कहै छै अथी उम्म लकार सब याद करै छहि।
हां याद केलियै।
कथी-कथी याद केलि हे लकार मे।
ए लीट् लकार, लोट् लकार आ तीनगो जे अभी याद
हां लकार काएगो होय छै।
पाँचगो।
काएगो होय छै।
पाँचगो।
हां कुन-कुन लकार होय छै कनि बता ते।
लिट् लकार, लोट् लकार ली लिट् लकार।
हां।
लकार आर लिट् लकार लृलिट् लकार।
नै लिट् लकार नै लंग लकार।
लंग लकार।
हां पाँचगो लकार भ गेलै, इ पांचो ल कार याद क कऽ आ ए पर धातु बैठा कऽ धातु पर उ
धातु बला, धातु सब पे बना लै छी।
हां तऽ मूल धातु सब पर बना लिहे।
सिखा एना। खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि एना कैर के बनाबै छी।
हां इहाए पुछतौ मैट्रिक मे बुझलहि।
हां।
औरो सब कहि कि करै छहि।
आरो कुछ नै पढ़े-तढ़े रिहै और उ सब
के सब आरे बौअवा
हां।
खेल-कुद होय छौ स्कूल मे।
सब कुछ होय छै, सब कुछ होय छै।
कथि-कथि खेलकूद होय छौ।
जेना तु अभी पढ़ लेलहि मुन नै करै छौ आब पड़हैके।
हां।
तू लैपटॉप चलाही।
हां।
फुटबॉल खेली।
आ।
या पुस्तक लाइब्रेरी मे चैल जाएही।
हां-हां।
या साइंस लाइब्रेरी मे चैल जाएही।
हां।
ई सबमे जा सकले क
अं।
हम तऽ कैम्पपरमे गेल रहिये अभी।
कम्प्यूटरमे
हँ तऽ शुरू शुरूमे ओपन सिखाबै छैय ओपन केना करल जाइ छैय।
हँ ठीक सिखेलकौ। तऽ ओपन के बाद कथी सिखली फेरो।
अभी अभी शुरूये भेलेये अभी नइका घर बनै छैय ने अभी अभी फस्टे दिन गेेबे कर लिये अभी। फाइल आने ले गेलियै न।
हँ।
अपन अपन सिखाबत रहै।
ओपेन केनइ सिखेलको।
हँ पहिले बर्न पे भी फेर नीच से प पर बैंकऑ हो फि फी फेर लेपटॉप हँ हँ। एकबार लेपटॉप पे स्टारस ही।
हँ।
एक बार फुलटो फेर सब काम ह फेर सब काम भऽ जेतौ तऽ पहिले ओकरा मैन सच नहि बन्द करबही। फेर एतासे बन करी। पहले शुरू से लास्ट मे ब क श लास्ट तक बन्द करत रहै।
हँ मतलब कि जे बन्दु तोरा करऽ अबै छौ की नहि से देखने हेतऽ।
हँ हँ।
अ आरो खाली अभी ओपेने केनाइ सिखलीेये।
हँ हँ।
ओ आब शुरूमे कथी कहलकै सिखेतहु।
आब सिखेतुन उ ड्राइंग सब केना।
प्रिंट वला।
हँ।
हँ ओ प्रिंट वाला कोन से बुझले हम जे करेैत रहिये। सेहा वला।
हँ बुझो ने पचास साठि गो लैपटॉप छैय इकरा।
पचास साठि गो।
हँ बड़का गो हॉलमे छैय।
बड़का गो के हॉल छौ।
हँ ओहिमे राखल रहै छैय लैप
सामान सब कथी कथी छौ।
हलो।
आँ।
बैट बॉल
आरो।
आरो बहुत कुछु ओमे कैरम बोर्ड फुटबॉल बासकट एगो भाला बहुत सभ छैय।
आ व्यायाम कहिया कहिया होइत छैय इसकुलमे काल्हि भेल रहै शनि छलै तऽ काल्हि शानि कऽ भेल छलै।
हँ शनिके आर एक्स्ट्रा दिन होइ छै शनिके आ जेना टाइम बचि गेलै त सबदिन भ जेत।
ओ आ जिम कर जाइ छहीं?
हँ सुबह के।
सुबह क जिम कर जाइ छहीन?
आ नै होइ छै त छते पर कैर लै छिअइ जा के।
कहां क लै छहीं?
छत पर जाके कर लै छियै।
अच्छा भने क लै छें। जिम केनाइ त जरूरी छैहे‌ अभीए सं जिम करभी ने त प्रैक्टिस रहतौ। ई नै जे मतलब बस जिम्मे पर आश्रित छिअइ, पढ़ाई नै क रहल छी। पढ़ाइयो मेन छै पढ़ाई पढ़ाई करबिही, पढ़ाई से निकलभी तभिए तोरा फेर ओ फिजिकल वाला एतौ।
आ फेर ओ साइंस लाइब्रेरी मे जो त हड्डी कंकाल सब ओतै राखल रहै छै।
ओ हड्डी कंकालके की करै छै? हड्डी कंकाल के की करै छै?
ओ समझाबै छै कंकाल केना पर अन्दर केना केते हड्डी छै।
हँ।
आरो ओत साँप सब राखल छै।
कथी रखल छै?
सांप, मेढ़क आरो कीड़ा मकौड़ा सब
ओ, उ प्रतिमा सब कीड़ा सबके जे समझाब ले।
हं रियलमे छै सांप सब।
अ नै रियलमे नै हेतौ ओकरा दवाइ रियल में छै ने ओकरा दवाई द्वारा रखने रहै छै बस प्रतिमा जैस समझाब लेल।
केमिकल ध क रखने रहै छै नै त ओ त बदबू कर लगतै
हँ बहुते सारा साँप मकोड़ा सब राखल रहै।
हुं। आ माइक्रो स्कोप छौ?
हँ छ सात गो।
कते?
छ सात गो।
ओकर ट्राई केलहीए कहियो कि नै देख
हं हं देखलियै रहा हाथमे कीड़ा रहै कनी मनी बुलैत।
बुलैत रहौ?
कनी कनी बुलैते रहा।
हं आ इसकुल से घुम आर आ इसकूल स घुम आर के नै बात चललौ परिभरमण आर के?
अभी त अबी नैके ने दै छै ने।
कथी छै?
अभी नाइके नाइके छै न।
हं।
टेंथ में जेबै तब न। आ फेर ओकर बाद कम से कम तीन हजार बच्चा छै इसकुल मे।
तीन हजार?
हमर -हमर क्लास मे छै, आ नोंमा हं मोबाइल मोआयल। छय साढे आठ सौ बच्चा।
तऽ बौआ रे देखी, ओहिमे तीन हजार बच्चा किये हेतेय से बुझलही
कथी, नम्मर दू पर स्कूल छै।
हँ कियेकि बहुत स्कूल से आयल हेतो बच्चा, प्राइमरी स्कूल स खाली। ई तोरे सबके स्कुल से थोड़े ने गेले है, बहुत स्कुल से गेले हेतय बच्चा तें।
नमर दू पर स्कुल छै, फर्स्ट स्कुल पर छय ताजपुर हाई स्कुल सब।
हँऽ
ओ छै नंबर वन आ सेकेंड में ई हाईकूल परलय।
अंऽ
एतऽ खाली बुझाय न महिनामे सात -आठ बार पुलिसे -पुलिसे चल छ बहुत टाइम।
कथी
पुलिस सब एते बहुते।
पुलिससभ
हँ देखेय ले, केहन व्यवस्था छै, की छै डी म सब एत अत।
हूंउ
डी एम ऐतो और देखतौ की केहन की छय, स्वच्छ सेना बाथरूम सब आबै छय।
त तूंउ तऽ तू मैट्रिक के एग्जाम दऽ कऽ, तू की करबही
कथी के तैयारी करबी।
आर्मी के।
आर्मी के तैयारी करबी तऽ तऽ फिजिकल रिपोर्ट ओकरा बढ़िया चाही, यानि की बॉडी बिल्डर आदमी दे दशा लम्बा
हँ आर हाई स्कुल फिजिकल के तैयारियो होइ छय।
हँऽ हुं तऽ अथी लौंग जम्प सब अबय छो टाइगर जम्प सब
पाय एगो -एगो एक
टाइगर जम्प
एकर जे दुनू गाछ से बीच ओ रहै छै डंटाद क वो बला।
हं डंटा धऽ देतहु ऊपरका, उ डंटा पर स छड़प पड़तौ।
फास्टमे रहाय तऽ ओ बला कैल जाय छय, फर्स्टे बार फर्स्ट मे जे रहे छै ने, उ बला में कैल जाय छय।
ओ तऽ धीरे धीरे उ मे की रहे छै, हाथ पर उ टाइगर जम्प मे हाथ पर बल देब पड़ै छै, आ ओहिके बाद फेर हाथ पर दक जब कुदकभी तब पैर पर बल देबे पड़े छै, ओहिके बाद उ होइ छै।
उं अरे
अरे बौआ
हुंउ
तऽ आरो इस-
हँ हुडको छै। ऐनाहकी न न घर भागतौ स्कुल से। त बुझयन छ सात गो बॉडीगार्ड सब रहतो गेट पर, गेट के पीछे गली- टली में। केओ भागतो छय ऑफिस मे जाक रह लय।
हू
आ हमरा सबके उ बनायल छै स सक्ष मंत्री। हमरा सबके जेनाकि कि झाड़ू नहि मारतौ सीधा कही किछो नहि करै छै नाम लिखे के छै।
हँ।
आ सीधा ऑफिस मे जा के धऽ दे के छै डाक घरमे।
आँ।
फर के बर तरे मिन जेतौ घर भागतौ। ओक सब के नाम लिख कऽ सीधा डॉक घर मे घऽ दय के छै।
तू कुन मंत्री छही?
स्वच्छ मंत्री नओ गो बनल छै नओ गो बुझ ने पूरा स्कूल के सम्हारे ले।
ओ स्वच्छ मंत्री बनल छै साफ सफाई वला न?
हँ कर बाद जे सब मंत्री खाली बन स्वच्छ मंत्री बनले सभ।
हूँ हूँ।
ओकर बाद कहै छियौ। आरो की ने की पूरा स्कूल मे सम्हाराय ले कि बच्चा कहं घुम छै फेर अपने जाही प्रार्थनामे।
हँ।
फेर।
बौउआ रे।
हूं।
आर ओतय जे नाम लिखेलही तऽ टीचरसभ किछ कहैतो रहत जेनाकि टी सी ती सी के बारे मे चाहे किछ एना?
नहि खाली नाम नहि लिखैत छै ओ कनि बहस भऽ गेल रहै सबसे।
ओ अच्छा ठीक छै। आ की कहे छै आ गांव सबमे प्रतियोगिता नहि होइ छौ?
गाँवमे प्रति खोज।
ओ आ जग हुउ बला रह से्य कहिया हेतो जग?
आइ दुर्गा पूजाके आस पास।